हाल चाल
ठीक छै अपना बताल छै
हमरो ठीके छै
अँ सब बताउ
सब ठीक छै अहाँ की करै छी
किछु नहि करै छियै अभी खाना खैले छियै तऽ अभी थोड़ा सा बाढ़ी बैठल
अच्छा
खाना खा लेल छ
ह आज तऽ हम दोगो दालवला पूड़री खााय लै छीै उएह हमरा आज भूख के नहि
ह कहाँ छै रे सआानी मि छीका
नहि घरमे छै
बड़ी सुकै छियै का
की
बारि छ होइ छियै क्या
निकलल छै अहाँ क नहि बारिश होइ छिकै
छै कि हो ढाबा थोड़ा ठण्डा कने छै
यहाँ तो एकदम बहुते कड़ा धूप छै
न नहिा इ न आयछ
आओर सब कहलियय
हँ ठीक ठीक छै खाना खोल छै
कि खाना पीना बहाय ल
आ खानाल छै दाल भात भुजिया आलू के लौका के भुजिया मिर्चा के भूंगल मिर्चा य ख ले छियै
ओ इहे सब भेल ने
हँ ई खलू छै और बताल छी आम खायले छी
हँ आम तऽ खा छ
अब त सब आम हब आम तऽ कटाए गेल छै ने
सब आम टूटि गेल छै आब बचल छै दलमइ त बचल छै अभी मालदह ई सब तऽ टूट गैल
हँ
आब धीरे धीरे खतम हो गेल छै मालद खतम हो जाइ ने
द सब खतम भऽ जायत और सब बतैयौ कॉलेज के की समाचार
ठीक छै देखले छै ने अल हिसाब से जायल छै के कले की प जाल छै
निकल जाइ
हँ
की होइ छै कि नहि होइ छै
दूइयो तीन दिनमे करके छै ने दू तीन दिन में कलही जाय पड़त या या परसू
ठ छै हम भी कहाँ ह आर बतावल
काम नहि
ह क कर छ आओर हँ
इट्ली बनाबै अबै छै
न इडली न बनाबै छै अपने बनाबै छियै का
नहि हम तऽ नहि बनैले छी लेकिन खैले छि
इडली ठीक लागे छै अन्दरमे दूध कच्चा कच्चा टाइप से लगे छै ने तऽ मतलब उतना खास अच्छा न लगे छै
हँ हमरो तऽ ठीक नहि लागत
हँ अन्दर मे दूसे गुद गुद रहल छै ने तऽ नालागै छै
डोसा
डोसा ठीक लागै छियै बहुत अच्छा लागै छै उ इडली से जादा अच्छा डोसा लागै छै इडली नहि अच्छा लागै छै
लेकिन हम बहुत बड़का बड़का ढ़ोसा होइ छै ने तऽ हम हमरा आधा खइ छी ओसे जादा तऽ हमर मोने भरऽ
हमपूरा खा दै छै
ओते नहि खा अहाँके कोन ढ़ोसा नी नीक लागै छै मसाला
मसाला ढ़ोसा नीक लागै छै।
कहियो अण्डा ढोसा खैेलै छी।
न अंडा ढ़ोसा नहि खायले छि
नीक लागै छै। एकदम कागज के तरह रहत ओहि हमे अंडा के भूर भी राखल रह
ह ने आम मसालाडू सब खायले छियै बस ओ छि नीक लागै छै और सब बतावल छै
सभ नीक छै सब नीक छै अहाँ बतैयौ ने ह सब नीक छै अहाँ बतैयौ ने अहाँ के चिकन बिरियानी बनावे आबै छै
हँ आबै छै हम बनाव
अच्छा अहाँ कहियो चिकेन हांडी बनैले छी
पर ना थोड़ा सा बिगड़ गेल छै उ तऽ कोयला पे बनल छै ने तब का करेके कि की देखीयौ न वहि मिट्टी वाला बर्तन में रख देवे छै और का करे छी की चूल्हा गैस चूल्हा पे रख देल छै तऽ ओ थोड़ा खराब हो गेल छै
अहाँ कैसे बनैले रहलियै तनि हमरा बतायब
जब चीज के मिला देबै छै ओर फेर जो कि चूल्हा पर चढ़ा देबे छै जैसे कि खारा मसाला ईसभ रख देबै छै। प्याज उ्याज सब मसाला उसाला रख के मिक्स कर देबै छै। चूल्हा पे रख जाइ छै
और ओकरा चलावल नहि जाइ
न चलाबल न जाइत छै औकि ढकन से पड़ छै ने आटा लगा की बन्द कर देबै छै आ कोइला पे रख देबै छै न समझी आ हम कहके चूल्हा पे रख दै छी तऽ अच्छा न भेले कोयला पे रख दे के बनाय छै त बहुत मस्त लगे छै पर हम कोयला पे न बनैले छै अभी कोयले पे बन छै ओ
यानीक चिकेन हांडी बनले छलियै कि मटन हांडी
चिकेन हांडी बना ले छीयै
गेलो बनाव में जड़ गेल की
जरना गेल दूसरे गल गेल छै दूसरे आ बन गेल छै टेस्ट भी अच्छा न लागै छै
अच्छा मीट सब गल गेल उहमे
ह ई कहल गेल छै पूरा अजीब से हो गेल छै तऽ अच्छा न लागै छै
जादा देर छूट गेल है कितना देर रखनले छियै
जाद देर नहि रखले छै ओ कहै ने कि कोयला पे बनाबे छै ने तऽ आज अच्छा लागे छै नीक लागे छै चूल्हा पे न लागे छै नीके
गैस देलक है न
ह्म तै चूल्हा पे न बनावै छै उ कोयला पे बनाव
कोयला नहि छै तऽ ई जरना पे
हँ झरना पी बनावल ठ जानना पे बन जाय बहुत अच्छा से बनावेके क्या
नहि यहाँ से कुछ भी ह सोच जी बन
न खेल त क ै छी ने जब तऽ देख मिट्टी के बर्तन मे लगा रख देबे छी चूलहा पे ओमे थोड़ा सा तेल आर थोड़ा गरम मसाला के फोरन दै छै छ ठीक पहिले से गो ह ई चिकेन के का करै छै केमे अदरक लसुन जीरा बड़ हल्दी फेर से धनिया मिरचा हँ प्याज व्याज अी चिकेन मे क करै छी मिल के एक जगह चिकेन ई चिकेन बिरयनीी भल चिकेन मसला गरम मसाली सब एक सबग मिला क रख द छै देखिय हममे रक के आकर चारो तरफ से ढक के अच्छा से ढक के आ मिट्टी से मिट्टी से कहै छीियै कि आ ई आटा शिका कर छै कि लड़ियरी लेप लगा दै छै कि गैस न निकले अच्छा से माजदई जाइ छै
अच्छा त ओमे तेल के करु तेलक गरम करैके पड़ा त पूरन डालैके
ह ह नऐस तऽ चिकेन मिल छै ठीक फिर भी फोरन थोड़ा गरम कर के लागे छै ने तू कच्चापर न लागे छै समझलिय
गरम कर कऽ डलै ने तऽ कच्चा डलै छै ने तऽ कच्चा अपन लागै छै
अच्छा तऽ हम फोन मे देखले छली न कोनो कोनो न ना चूल्हा परे रख लेब करू त रखे फोरन रख के
तऽ हँ उहे कच्चाापन लागै छै आ ओ तेल गरम करके राखै छै ने तऽ ओ अच्छा लागै छै कच्चाापन न लागै छै तेल थोड़ा कच्चाापन लागै छै ने
हँ ओहिमे पानि नहि रखैत छै
हँ हल्का सेदम लगै छै प्रम छै बस पूरा स त
अगर मटन बनाबै छी तब तऽ ओहिमे नहि पानि रखय पड़त ने यहो म
पूड़ सा मतलब अपना हिसाब से रख दै छै बस सबने आ अलग अपन करत होइ छै
हम बनले रै छै करू ओ अच्छा न भेलकै छै टे अ छ न कर ह हँ
ह आओर त बतईयौ
सभ ठीक अछि खाना की खायै छै
हमरा कने तऽ ओए चावल दाल सब्जी भिंडी के गीरा के सब्जी इह फ हम बढ़ल रहब
हँ अए एकदम लौका के भुजिया बनल छैआलू की भुजा बनल छै
ठीक छै हम आहाँ से तैका दर
ठीक ठीक